हां कहियौ, हां कहियौ नैय की हाल समा चार छैय, ठीके छैय। हमरो अपन कहियौ
हमरो ठीक छै, की सब कऽ रहल छी,
बच्चा सब सुता रहल छी,
अच्छा -अच्छा,
हँ, अहाँके भऽ गेलै खाना पीना, कहाँ की, की हेत, ई बच्चा के चक्कर मे, खाना पीना कुछो नहि,
हँ, ओ भऽ जाइ छै, हँ,
हँ, दिनका कनि मनि खाना छै, आ देखियौ, य हुनकर प्पा प आबै छै तऽ, अपन लऽ कऽ अबै छै, कहलियै बाहरेसँ लऽ लेला,
ठीके छै,
हँ, ठीके ने छै तऽ, तब परेशान छी भऽ गेल, की कहू, एगो रहै छै त, त न, दू दूटा के ल क पागल भेल छी,
को नहि, बाहरोके एक दनी खेनाइ जरूरीए रहै छै, लेकिन रोज नहि खाउ, हँ।
नहि- नहि, रोज कहाँ,
साह कहै छि, एक दू दिन खा लेतै तऽ कुनु बात नैए, रोज खा ली नैय, खरापी करै छै ने, एक दू दिन खा सकै छी, दस दिन नै‌
ह, हँ, हमर जे ई बौआ जे छै ने, बड़का,
हँ-हँ,
हँ सएह नहि मानैत रहै छै, तऽ की कहु,
बाहर केला खान लए,
हँ, मानबे ने कि, हमी आदत छै बिगारि देने, कियकि पहिले हमरो दुनू के आदत छलै बाहर के खायके,
उएह -उएह ह, कखनो
हँ, तऽ नहि मानबे ने कर छै, हम अपनो बहुत ता थाकि गेल छी बहुत, ई छोटका बहुत परेशान कयलक या, अभियो बहुत परेशान करया,
उ, अथी करब, उ, मना तेना करबै, घरे में जेना तिलकोर तरुआ भेलै, अल्लू तरुआ चिप्स भेल अल्लू के, चरौरी
ई सब तो मम्मी बना क, बहुते -बहुते छै भेज देने,
ईसभ जेना देबै, तीसियौरी होइ छै,
हँ, तऽ ई खााय बच्चा तब न,
कहबै बौआ, इहा छै कुरकुरे,
ह
कंच के जेना सब्जी होइ छै, कंच के सब्जी सब होइ छै, से सब कहबै, देखी मछली छै, माछ छै,
हँ,
हूँ, कहि देबै इएह सब,
हँ-हँ, देखियौ ने अपना भरि तऽ हम पूरा कोशिश करै छिय, की कहू, बच्चा बिगड़ि गेलै, पूरे पूरी अपन बाप पर चिइल गेले, कहै छै,
ओ भऽ जाइ छै, कोनो बात नहि एना, लेकिन ई सब जे देबै ने तऽ नीक रहतै, हँ।
हँ, हमरा पर ओ गेबे नहि केले,
कोनो नहि, चैले जेतै, एखन छोट छै ने,
ह, छोटका देखियौ आब ककरापर जाइ या,
ह
अभिेए सुतेलियै मारि पीट क, बड़ मोन छेला जरा देने, बड गुस्सा आयल हमरा,
नहि -नहि, एखन बौआ छै ने, तऽ नहि मारियो तारियो,
स ओनाहिते परेशानी मरामरेै मरामर तय दुआरे मारलियैयैऽ देलियैयैऽ। ओना कहियो एत्ते दिन मे कहियो नय मारलियै। आइ बहुत मोन छलए जइर गैऽल।
से तऽ भए जाइ छै मन
सब बार -बार फोन करै छलय। एक तऽ एत्ते- एत्ते कपड़ा उपरसँ हमरा की नय की फुरायल तऽ दाइल ताइल सभटा जाकऽ छतपर पसाइर देलियै।
हँ-
आ ओय पर से ई बड़का बौउआ ऐल त उ अलगे हमरा खूब परेशान शान करै, खूब कभियो ई कभियो ओ कोचिंग नय जैब, कोचिंग नै जैब, कोचिंग नय जैब बड्ड मोन परेशान
हुं तऽ अकेले छलियैऽ आय् दुन्नु के खूब नीकसँ कुटलियैऽ।
नय लेकिन मारबै तारबै, भऽ जाइ छै, भऽ जाइ छै।
ह तऽ एगो पढ़य लय बैठल यैऽहॉल मे आर एगो हयैऽ सुतल यैऽ।
अच्छा, हं रह दियौ शान्त हैत केनो।
हँ-
कतऽ घेरा सबके सीजन अय घेरा झिंगुनी। लत्ती सब अय लत्ती एकर सबके कदीमा
गाँवमे छै एत तऽ रूम लऽ कऽ रहै छियै।
अहाँ सब? अच्छा।
हँ। तऽ अप्पन ऐल लऽ कऽ, मम्मी आओर अबै छै,
नय जेना आस पड़ोसमे हैत,
हँ- हँ- हँ आस पड़ोस मे जे घर सब छै।
से तऽ हमरोसभके नय छै रहै छियै गांवेमे लेकिन नय छै। अगले बगल में देखलहुं, खरीदे के खेलहुं।
हँ- हँ तऽ उहैऽ तऽ खरीदे के खाइ छियै अपने अबै छथ्- छथिन तऽ लऽ कऽ अबै छथिन तऽ बना दै छै।
आ-
हँ-
एखन त एकरे सीजन छै। देख में कै सुन् हरा- भरा लगैत रहै छै।
हँ आ खाइयो मे नीक लगैत छै टेस्ट
आ ईसभ बड्ड फायदा करत। घेरा, झिंगुनी
हँ अभी गर्मी छै ईसभ पानि जेना होइ छै तऽ ईसभ खेबाक चाही।
ठण्डा करतऽ, हंं खूब नीक लागत।
आ परु अकेले लय लोक की बनेतै कहू? तऽ उ-ओ ओकर पप्पा खेब्बे ने करै छै अपने हम अकेले लय कत्ते बनाउ। हँ बौआ हमर बौआ तऽभी छओ साल के बच्चाे के त पत्- ताये है। छओ साल के बच्चा कत्ते खेतै? हूं-
सहीए, हँ-
अखन ओ दुकानेके समानपर जे छै से छै आ कनि मनि जे भैल घरके से खेलक।
लेकिन नय आदत लगेबै, इहैऽसब किछ किछ देबै।
हूं -हुं- हम तऽ ठीक क देबै एक्के दिनमे। पर एकर पप्पा जे छथिन ने से कहै छथिन नय अथी करै लय।
नय पप्पा पर नय अथी करय के छै। अब मारबे की केली, मुँह से समझा तमझा कऽँ।
हँ- हँ।
देखियौ ने देखै छियै रवि दिना कहैत छै जेबै घर, तऽ जेबै तऽ एकरा छोड़ि देबै ओ एककर दादी लग अपन। दादी माल लंग।
ओ तऽ कानत, फेर आन पड़त।
ह, दादी माँ लग से ओ रहतै। कियकि दादी माँ लग, एकरा कोई मार पीट नहि ने करै छै। नई कोई एकरा डटे छै, तऽ अपन दादीमाँ लग रहतै ओ।
सेत बच्चाके दाइ सब दादीमाँ सब आ उ रहै छै।
हुँ।
आ तऽ आब देखियौ। आम, हँ कटहर तऽ आनने छलहु, पाँच छओ दिन पहिले। तऽ कच्चे छै लए, नहि अपने गाम गाछ छै, ह अपने गाछ छै। गाम मे छै, हँ- हँ तऽ गेल छलखिन, त अनखिन आ छलखिन कटहर आनने छलखिन, तऽ अपन हँ तऽ कटहर आब पाइक गेल है, ज हँ आमो फड़ल छलए।
अच्छा! हँ। ह तऽ नीक छलै, कटहर पाकल ब निकलैत रहै।
हँ- हँ, तऽ आब पाकि गेल छै, तऽ की केने छै, ओकरा छोड़ कऽ। कनि आर अथीमे फ्रिजमे छियै धऽ देने।
ओ।
हँ। जाहिसँ अपन नीक लगै छै खाायमे ठंडा- ठंडा, आ हमर बच्चा सब तहन छै ओहो नहि खाइ छै बताउ।
भऽ जाइत छै, घरके चीज के एनो रहैत छै ने अनूप, तऽ बच्चा सबके बाहारे के, आइ काल्हिके हँ।
हँ बड़ परेशानी धूर जो।
कनि मनी दै छै तऽ कोनो बात नहि, ज्यादा ओतेक नहि देबाक
आइ काल्हि एके गो बच्चा रहै छै, सएह ठीक छै। हँ, ई दूगो पता नहि कतऽ से भऽ गेलै, हरदिम के।
नहि एन बात बाजू, एकटा लड़का, एकटा लड़की अय?
नहि धूरर्जा दुनू लड़के छै, हमरा तऽ लड़की चाहै छलियै। शुरुओमे लास्टोमे पर नहि भेलै।
तै आर बदमाश हैत।
हँ, तऽ कहै जाइ छै, एक एकबेर और देख ले, हम कहले दूगो तऽ हमरा ई हाल क देने है, आ एगो और तऽ की हाल करते। पता नहि चलत।
तीन घवानो ओत फेरोते के सम्हारो लऽ के चलू, हँ, खर्चा सबटा हँ।
ह, आ बौआके बड़का बौआ के पढ़ै छै, प्राइवेट इसकुल मे। आ जब काल्हि भेने जा कऽ, ओ छोटका पैघ हेतै तऽ ओकरो पढ़ेबै।
हँ, दुनूके तऽ एके रङ्ग करबै हम।
हँ ओय त एगो क करबै एगो क नहि करबै, से थोड़ी न होइ छय। आ तेसरा भऽ जेतै तऽ तेसरो क लिय।
तय लए ओकर पप्पा कहकै नहि, बस भऽ गेलैए दूगो काफी छै।